सब ठीक ठाक सब ठीक ठाक अहाँ अपन कहू केना छियै
हँ हमनी आरके भी सब ठीक छै हमे भी ठीक छियै तनि ओही मन मियाज खराब रहल छै ह भीदी बुखार भए गेल छै अरे तनी भीत प्री बुखार भए गेल छै से पूरा देह मे दरद हँ देखै छियै आज मंगवा लेब आज आज आज मंगवा लेब आज के मंगवायले
की आ ए ए कतेक दिन किया अहाँ छियै
अना तनी देखै छिये कि अगर अपना आर से ठीक हो जाय तऽ ठीक नीक बात छै आना तऽ फेर दवाई तो खााय के पड़बे करे छै हमरा आर के दवाई नीक छै
आ अ भियै कि नहि पलियै आम झोरा पिलिए छियै
त झोरा हँ एक दिना त हम झोरा पियल छियै
पी लै छै ओकरासँ कोनो सुधार नहि भेलै
नना वयसन त न सुधार कहली तनी हमरा आरके मास न न तनिको न तनिको ने ई हमरा आर के ने तनि थकावट वाला प्रॉब्लम छै थक जाइ शरीर ने तऽ तनी सा दिक्कत हो जाइ छै
अ अहाँके भए जाइत छै नए आ तऽ फिर के कतेक दिन से छैे या सखी अहाँके बोखार
ई हँ दू दिन भऽ गइल दू दिनसँ एकदम परेशान छियै एकदम कमजोरी कमजोरी लगै छै कि
ऐ लागत हँ तऽ ई लहरे के असर छै अहाँके किया नहि ले लेलियै अहाँ हँ हँ नहि अहाँ ई गलती करै छियै
नहि तऽ ई जे ट्रेनमे आबै छियै न वही जे खिड़कीने बैठल छियै से बड्ड गरम हवा चलै छै लगै छै लगै छै कि ओरे हमराके नुकसान भेल
हँ हँ नहि तऽ किया एहन करै छै नहि तऽ एहन नहि काज करू ने किया न एसी के टि कट कटा लेकिन एसीयो के टिकट
एसी के बेटी
तिमर भै सर हँ आ देखियौ आ जे निकलबै ने तऽ झरक मारत अहाँ के मुँह पर बुझलियै पूरा एकदम गरम गरम झरक मारत
जानइ छै न
ब जब
एसी आरमे कोइ फायदा नहि छै
सुन्दर नहि जब तक एक एसी बोगी मे रहबै ने त अहाँ दर छै लेकिन जे अहाँ बाहर निकलबै ना त'
हँ तब त बापरे बापू त आ शरत गरम हो जाइ छै
ओ आओर खराब छै हँ ओ आओर खराब छै जे एऐसी रहै छै ने से शरीर आठ घण्टाके सफर करैत छी
हँ आठ घंटा दस घंटा केस फर मे अगर एसी मे रहके फेर धूप मे आबे तऽ तनी जादे ने दिक्कत हो जाइ छै
तानी बड्ड दिककत होइ छै बहिन
ह तऽ
कहिो गर्मी तऽ हम कभो नहि देखलियै या ई बेर लेट से आयल छै लेकिन बड गर्मी छै छै बड गर्मी अच्छा अ तै अ
हँ बोलू ने फिर आवाज कि रहल छै सखी अहाँके हेलो
हलो
हँ देखू ने अहाँ अवाज भी बार बार कटइ छै कट कटि कऽ आ रहल छै सखी अहाँके आवाज
कटै छै एक की करियै बहिन आइ कनिक अहाँ अहाँ पुछै छलौ बहिन की अहाँ के घर में छठ। पूजा हो
हँ हमरा आर घरमे हमरा सास करै छै करै छियै छठ
ओ सास करै छथिन अच्छा अहाँके कोशी भरा यए कि नहि
अन ऊट कुसी त जयर छ गछ न ना जकरा अर गछल उ्छल होवै छै ने ओ आर कोसी भरै छै हमरा अरके घरमे कोसी अभी नहि भरल छै कनि केकरो जे गचछित उच्छित रखै छै ने ओ आर कुसी न न गछल नहि छै आर चलते कोसी नहि भराइ छै
ओ
जेगर गछल रहै छै तऽ कुसी भराइ हू हँ न नहि होवै छै लेकिन वही है कि जे जे त्रर के हुं अच्छा
हुं हम हमसभके घरमे ने अहाँ नहि घाट पर नहि होइ छै बहिन ओ बात
अहाँके आवाज फेर कटै छै सखी
आरे हमसब बुझलियै मतलब उपास मे आ जे कह ओकरे लगमे दूध के पाइ आ जे जेक चाउर के आ चीनी के
हँ
तेक ओ ओकर घर से फिर कनेक परसादी जकाँ आयब जायत त' जे शहर छै दिन घर उपास मे छै उ खा लेत बुझलियै आ उ खा कऽ आ खरना भए गेलै ओकर आ फिर ओ दू दिन पासो करत
हँ ई तऽ छत्तीस घंटाके व्रत रहै छै ने
हँ तऽ पहिल दिन उपास करत लेकिन आपन घरमे किछ नहि हैत खाली अ ठत् उ ठेकुआ उकुआ बना' क' पूरा सूप बटरी सजा कऽ आ तलाब पर अए ले गेल घाट पर आ केकरो दे देलक कि अहाँ हमर हाथ उठा दे
ओ
कोइ करे नहि छै हमरा तऽ ई एको नीक नहि लागे छै घर मे जाने छियै देखियौ सबटा काज करय छै आदमी उपासो करे छै बनैबै करय खाली एकटा हाथ नै उठबै छै हमसब
तऽ ओ अर्गा देबे मे की दिक्कत होबे छै त तनि आरो आदमी
नहि नहि दै छै नहि दै छै बहिन की कहियौ आ जानै छी
के नियम छै ने उलटे पलटा छै
हँ की करबै आ हमसभके मायकेमे जे होइत छै से जहाँ य कि हमर सास करै छथिन घरेमे छै पूरा पावनमे मतलब देवा काज होइ ओहने होइ छै हम सब के भी मायके मे हँ लेकिन अहाँ सबके तो टैम से नीक लागे होतै छै हम सब के तो नीक नहि ला ग छैथ ह
के तो इतना मन लगे छै ने इतना नीक लगे छै कि मत कहू मने चार दिन पाँच दिन इतना उत्सव लगे छै ने खुशी मन से सब चीज करे के नहााय खाय दिन उतने तैयारी दाल भात कद्दू भात के तैयारी फिर खरना दिन खीर आऔर दोस्ती रोटी पीठा के तैयारी फिर अ अर्घ के दिन ठेकुआ के तैयारी
ए बहिन सब होइ छै नय हम सबके घर मे भी होइ छै ई नहि छै की कद्दू भात नहि बनै छै से कद्दओ भात बनात तऽ अहाँके बस खीर पु आ खीरके दिन मतलब आ की कहल जाइ छै ओकरा
रसिया
खरना दिन नहि खरना दिन खाली हमर घर मे खीर नहि बनै छै ओ नहि कहलि के अहाँ क के ओ दोसर घरमे जे घर मे होइ छै न ओहि घर में जााक आ पााय दे दे छै छै चाउर के चिन्नी आ दूध के पा दे देलक ओहे बनय लक आ जब ओकर हो जाइ छै करना तखन आहाँ। जा क प्रसाद द ले आउ आ घर मे आके खा लिया बुझलियै हँ
ई त कजेबै बात छ
ठेकआव क अहाँ घरमे सूप उप आओर अ सजा दियअ आ एक घट पे जाउ आ केकरो कहबै ने अहाँ कि एकरा ये द द य
बताउ तऽ ए त मने आदमी के कष्ट करके भी हँ कष्ट एतना करै छै लेकिन हँ अर्गा न देबे छै
हँ अर्घ्य नहि देबे छै हँ हाथ नहि उठबै छै हम सभमे हाथ नहि उठबै छै बस आब की करबै देखियौ गाँ आ की करबै बहिन जे गाम घर के रहत अहाँ के नियम से तऽ करेबे के अहाँ तऽ ओकरा नहि बदल सक
हँ न न सही कहै छी अहाँके
हँ हम तऽ सास के पुछलहुं कि किया नहि करै छीिय अहाँ सब तऽ कहलखिन कि हम सभमे सब नहि करै छै एक दूटा कलक तो कलक सब नहि करै छै हम सभमे चौट च के जदाा मान छै ह हुँ
फिर जब नहि चलै छैय तऽ फिर अपने से दिमाग लगा कर के कोनो काज करे के भी नहि
नहि बहिन आ देखियौ ई बड कष्ट के पूजा छैय बुझलियै से हमूँ नहि गोर लाग लगे छिय माता रानी के जे एहो तऽ होब ठीक है लेकिन ठीक है तऽ हमसब अभीगो लागे छी अभी शरीर मे ओतेक ताकत नहि छैय कि देखियौ छोट छोट बाल बच्चा बच्चा सब छैय पहिले ओकरा ओ सबके ताकऽ रखबै आ कि हम पूजा पाठ
न न यही सब हमनी यारकेभी देवता यही सब ह ठीक इनकरे सेवाकरै से हमनी अर के पुण्य मिल
मिल जायत ह गृहस्थ छी अभी भगवान बस एतबे हमसब के दिय समाँग कि हमसब अपन परिवार के निके सु खे राख सकी अच्छा पूछे छलहु बहिन हँ कि अहाँ कार्यके काज करै
हँ हमरा आरके कार्य के काज भेटाय छैय एगो ट्रांसक्रिप्शन वाला काज भेटायल छैय और एगो फोन फ्रेंड वाला मैथिली मे बात करे के काज भेटल छैय अहु
अ हँ हमरो भे टालया
अच्छा चलू तब तऽ ई एगो बहुत अच्छा बात छैय कि आहूँ के भेटल छैय हमरा आरो भेटल छैय तऽ कनि अहाँ दुनू हमे हमे आर अहाँ मिलके गप करि लेब फोन फ्रेंड वला ठीक छैय
हँ हँ ठीक छैय बहिन अभी तो काज हमहुँ करै छी आ ए सुनू नेहाँ कनिक जाइ छियै चाय पानी बनबे लेल मालिक आयल छथिन बुझलियै एकटा तऽ फिर हम अहाँके काज करैत कॉल करै छी बारमे ठीक छै बाय ह ह